नमस्कार मित्र
नमस्कार मित्र
आइ हमम ब बोलो मित्र
नमस्कार
नमस्कार आइ हम अहाँके पचश्चछिम बङ्गाल बारेमे विस्तारसँ एहन ढङ्गसँ बताबऽ चाहैत छी। जहि से अहाँके एहि राज्यस इतिहास संस्कृति प्राकृतिक सौंन्दर्य। प्रसिद्ध स्थान खान पान परर्व त्यौहार भाषा लोक जीवन कृषि उद्योग शिक्षा साहित्य सङगीत कला यता। आ पर्यटन लगभग सब महत्वपूर्ण जानकारी एके बार सजग मैथिली भाषा मे बुझाब। आबत जाए।
बहुत नीक गप्प केलु मीत्र। हम बहुत दिने पच्चिम बंगाल के बारे मे विस्तार से जानिय चाहैत रही। के एक तऽ ई राज्य अपन समृद्धि इतिहास गौरवशाली संस्कृत। प्रसिद्ध साहित्यकार महान। स्वतंत्र सेनानी स्वादिष्ट भोजन प्राकृतिक सौन्दर्य आ धार्मिक स्थल सभ लेल पूरा भारत मे बहुत प्रसिद्ध मानल जाइत अछि।
बिल्कुल मित्र पश्चिम बंगाला भारते क पूर्वी भागमे अवस्थीके महत्वपूर्ण राज्य अछि। जहिके उत्तर भारतक हिमालयक पहाड़ी क्षेत्र अछि। दक्षिण विशाल बंगाले खाड़ी अछि पूर्व बंगाल देश अछि पश्चिम झारखण्ड बिहार ओड़सा आ उत्तर पश्चिमे सिक्किम आ नेपालक सीमा लागैत अछि।
मित्र पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता अछि जे केवल राज्य राजधानी नहि बल्कि भारत प्रमुख। संस्कृत ऐतिहासिक शैक्षणिक आ आर्थिक। नगर सबमे एक एक मानल। जाइत अछी जेत प्रतिदिन लाखो लोग। अपन रोजगार शिक्षा आ व्यापक लेल आबे जाइत रहैत अछि।
बिल्कुल मित्र कोलकाता शहरक भारतक संस्कृति राजधानी सेहो कहल जाइत अछि कि ई एतऽ सङ्गीत। साहित्य रङंगमञ्च चित्रकला विज्ञान शिक्षा आ सामाजिक आन्दोलन विकास मे अच्छा। अत्यनत महत्वपूर्ण योगदान दरहल अछि।
मित्र पश्चछिम बङ्गाल इतिहास। बहुत पुराना ओर गौरवशाली रहत अछि। कि एक तँ प्राचीन कालस एहि क्षेत्र मे विभिन्न राजवंश। शासन कयली आ बादमे अंग्रेजी सेहो एतै अपन शासन। स्थापित क भारत मे प्रशासन केन्द्र बनैत छल।
बिलकुल मित्र अंग्रेज शासनक समय मे कोलकाता बहुत वर्ष धरि ब्रिटिश भारतक राजधानी रहल जहिं से शहरमे अनेक ऐतिहासिक भवन संग्रहालय विश्वविद्यालय चर्च। सरकारी कार्यालय आ प्रसिद्ध इस्मारक निर्माण भेल
पश्चिम बङ्गाल साहित्य परम्परा बहुत इसमृद्ध अछि एक तऽ ऐतिहास। अनेक महान साहित्यकार कवि दार्शनिक आ समाज सुधारक जन्म लेल छथि जिनका रचना आयलो भारत विश्व भरिमे आदर्सँ पढ़ल जाइत अछि।
बिलकुल मित्र बिलकुल एहि राज्य्क लोक। सभक मुख्य रूपसँ बंगाली भाषा बजैत छथि। मुदा हिन्दी मैथिली उर्दू नेपाली संन्थाली आओ अन्य भाषा सभ सेहो। विभिन्न क्षेत्रमे सुनय लेल भेटत अछि।
मित्र पश्चिम बंगाल संस्कृति बहुत रंगीन। सब कला प्रिय अछि जाहिते लोक सब अपन परम्परा लोकगीत लोक नृत्य सहित्य नाटक ओ धार्मिक। मान्यताक संरक्षण बहुत प्रेम करैत छथि।
बिल्कु मित्र पश्चिम बंगाल मे मनाओल जायत बाला। सबस प्रसिद्ध पर्व दुर्गा पूजा अछि जहिसँ पूरा राज्य दीप फूल सुन्दर पंण्डाल। भव्य मूर्ति सास्कृतिक कार्यक्रम आ भावभीत भरि जाइत अछि।
दुर्गा पूजाके समय देश विदेश के लाखो पर्यटक पश्चिम बंगाल घुमेैत। आबैत छथिन आ रंग बिरङ्ग पंण्डाल। आकर्ष सं सजावट संस्कृतिक कार्यक्रम आ स्वदिष्ट भोजनक आनन्द लेत अछि।
बिल्कुल मित्र पच्चिम बंगाली पुजा सस्वती पूजा रथ यातरा ईद क्रिसमस। होली दीपावली आब पहिला पोशाख सेहो बहुत उत्साह अपन प्रेमसँ मनाओल जाइत छथि।
मित्र पश्चिम बंगाल भोजनक चर्चा बनी एहि राजेक। राज्य्क परिचय पूरा नहि भए सकैत अछि किया एक त एतय। मानल भात दाल सब्जी मिठाइ आ अनेक प्रकारक स्वादिष्ट व्यय्जन पर। बहुत प्रसिद्ध छथि।
बिल्कुल मित्र बिलकुल रस्सगुल्ला संदेश मिष्ठी दोही चम्मच। चमचम लंगचा आ अनेक प्रकारक मिठाई पश्चिम बंगाल विशेष पहचान मानल जाइत अछि। आ दूरस दूरस लोक एतय आबिक स्वाद लैत छथि।
पश्चिम बगांल नदीसभ राज्य कृषि जल स्रोत मछली पालन यातायात। लोग जीवन मे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
गंगा नदी पश्चिम बंगालमे प्रवेश कर अनेक धारामे बहैत अछि आ राज्यक विभिन्न क्षेत्र मे उपजाउ बनाबैत अछि विकास मे बहुत महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि।
सुन्दरबन पश्चछिम बंगाल। सभसँ प्रसिद्ध प्राकृतिक क्षेत्र अछि जैतऽ। विश्व प्रसिद्ध मग्रेव जल जंगल अनेक। दुर्बल जीव जन्तु आ प्रसिद्ध राइ भेल। बंगाल टाइगर पाओल जाइत अछि।
मिरपुल मित्र सुंदरबन केवल भारत लेल नहि बल्कि पुरा विश्वव लेल अयन्त महत्वपूर्ण प्रत्येक धरोहर मानल जाइत अछि। किएतक एतै जे विविधता अद्भुत संरक्षण देखल भेटत।
मीत्र दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल अत्यंत सुन्दर पहाड़ी नगर अछि। जाइ त हर वर्ष लाखो पर्यटक। प्राकृतिक दृश्य ठण्डा मौसम चाय बगान आ। हिमालयक मोनोरम दृश्य। देखा आबैत छथि।
बिल्कुल मित्र दार्जिलिंग चाय पूरा विश्वमे अपन सुंगध स्वाद। आ उच्च गुणवत्ता लेल प्रसिद्ध अछि आ एतयेक विशाल चायक बगान दूर दूर धरि। हरिहर चादर जकाँ फैला देैत अछि यहि कारण हजारो पर्यटक प्राकृतिक सौन्दर्य आनन्द लेबाक लेल प्रत्येक बस एतय घूमय अबैत छथि।
हम सुनली जे छैय दार्जलिंग हिमालय रेलवे। से बहुत प्रसिद्ध अछि किया एक त ई छोट रेलगाड़ी। पहाड़क घुमाउ दार। बाटश धीरे धीरे चलैत पर प्राकृतिक दृश्य। देखबाक अछि आ एकर यात्रा पर्यटक। सब लेल जीवन भरि मोट। पढ़ाइ योग अनुभव बनि जाइत अछि।
बिल्कुल मित्र पश्चिम बंगालक किसी राज्यक अर्थव्यवस्थाके एक महत्वपूर्ण आधार अछि। जतय धान जूट गेहूँ आलू चाय गन्ना तस्करी। तरकारी फूल फल आ अनेक प्रकारक फसलसभ मेहनती किसान सभ द्वारा। पैघ मात्रामे उपजाओल जाइत अछि।
जूटक उत्पादन मे पश्चिम बंगाल भारतक प्रमुख राज्यमे। एक सब मानल जाइत अछि आ एहि। झूठच भोरे रस्सी भेग। सजावटी समाग्री आ अनेक उपयोगी बस्तु निर्वण कियल जायत तऽ अछि जाहि से माँग देश विदेश दुनूमे रहैत अछि।
बिल्कुल मित्र, पश्चिम ब्ंगालमे मछली पालन सेहो बहुत पैघ स्तरपर कयल जाइत अछि। आ एतेक लोकसभक माछक विभिन्न प्रकारक स्वादिष्ट भोजन बनाबऽ मे बहुत निपुण मानल जाइत अछि जाहिसे राज्यक खानपान विशेष पहचान बन बनल अछि।
मित्र, पश्चिम बंगालमे शिक्षा क्षेत्र से बहुत विकसित विकसित अछि किए एक तऽ एतहि अनेक प्रसिद्ध विद्यालय महाविद्यालय विश्व विशविद्यालय स्वच्छ संस्थान आ वैज्ञानिक केन्द्र उपस्थित छथि। देश विदेश विदेश छात्र शिक्षा ग्रहण करै। आबैत छथि।
बिलकुल मित्र, कोलकाता मे अवस्थित अनेक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा क्षेत्रमे महत्वपूर्ण योगदान दैत छथि आ विज्ञान साहित्य के चित्रकथा अभियन्त्रिकी आ समाजक अध्ययन क्षेत्रमे निरन्तर उत्कृष्ट कार्य करैत छथि।
पश्चिम बंगाल कलाकस संगगीतक परम्परा बहुत समृद्ध अछि जहां तक लोकगीत शास्त्रीय सङ्गीत नृत्य नृत्यकार चित्रकार मुर्तिकार ओ रङंगमंचक विकास बहुत समयक होइत आबि रहल अछि।
बिल्कुल एहि राज्य्यक हस्तकला सेहो बहुत प्रसिद्ध अछि, जतय कुशल कारीगर अपन मेहनत आ कल्पनाशीलता संग सुन्दर कपड़ा मिट मिट्टीक वस्तु, बाँंसक सामान लकड़ीे क्राक कृति आ सजावट सामग्री तैयार करैत छथि।
मित्र पश्चिम बंगालमे पर्यटक उद्योग तेजीसँ विकास भऽ रहल छथि। कियैक एक तऽ एतऽ धार्मिक स्थल समुद्र तट पहाड़ी क्षेत्र जंगल ऐतिहासिक भवन, संगग्रहालय आ प्राकृतिक दृश्य सब पर्यटक के बहुत आकर्षित करैत छथि।
बिल्कुल मित्र, दुइघा पश्चिम बंगालक प्रसिद्ध समुद्र पर्यटन स्थल अछि जतऽ लोक सब समुद्री लहरी सुन्दर सूर्यास्त शान्त वातावरण आ स्वादिष्ट समुद्री भोजनक आनन्द लेैत छथि।
पश्चिम बंगाल ग्रामीण जीवन सेहो बहुत सुन्दर आ सरल अछि। जे ज्यादातर लोक सभक खेती पशुपालन, मछली पालन आ छोट छोट व्यवसाय अपन जीवनक करैत छथि आ एकर दूसराक सुख दुःख में स सदिखन सहयोग करैत छथि।
बिल्कुल मित्र एहि राज्य मे विभिन्न धर्म, जाति आ भाषाक लोक सब मिली जुली कऽ प्रेम, सम्मान आ भाइचारक सङग रहैत छथि जाहिसँ सामाजिक एकता आ सांस्कृतिक विविधता सुन्दर उदाहरण देखल लेल भेटैत छथि।
पश्चिम ब्ंगाल लोक सभ अतिथिक सत्कार में बहुत विश्वास रखैत छथि आ बाहर आबय वला लोकक अपनी परिवारक सदस्य जाकऽ सम्मान दैत छथि जाहिसँ पर्यटक सभक यात्रा यात्रा बहुत सुखद बनि जाइत अछि।
बिल्कुल मित्र पश्चिम बंगाल अनेक ऐतिहासिक संग्रहालय, पुस्तकालय आ सांस्कृतिक केन्द्र छथि जतय राज्य्यक इतिहासक केला संस्कृति स्वतन्त्रता आंदोलन आ वैज्ञानिक उपलब्धि विस्तृत जानकारी भेटल अछि।
पश्चिम बंगाल भारतक आर्थिक विकास में सेहो महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि। ज एतय एकल उद्यम कमजोरद्॰ व्यापार बन्दर गाँव बैंकिंग ई सूचना प्रद्योगिकी आ सेवा क्षेत्र निरंतर विकसित भ रहललअछि।
बिलकुल कोलकाति बंन्दरगाह भारतक प्रमुख बन्दरगाह मे से एक अछि जहि के माध्यम स देश विदेशक बीच व्यापारिक गतिविधि सुचारू रूप से चलैत अछि। छी आ आर्थिक विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाओल जाइत अछि।
पश्चिम बंगाल मे सड़क, रेल, जल, हवा आ यातायात व्यवस्था बहुत विकसित अछि जाहि से राज्यक विभन्न भागमे यात्रा करब अपेक्षाकृत सहज आ सुविधाजनक बनि जाइत अछि।
बिल्कुल मित्र, पश्चिम बंगालक प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति सम समृद्धि, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक महत्व, स्वादिष्ट भोजन मेहनती लोक आ अपन भरल व्यवहार एहि राज्य में भारतक अत्यन्त विशेष राज्यक स्थान दैत अछि।
अहाँके बात सुनि के हम पश्चिम बंगालक बारे में बहुत किछु सिखलहुँ आ आब हमर बहुत इच्छा भऽ रहल अछि जे भविष्य में एक बेर अवश्य पश्चिम बंगाल घूमी। कि एतेक प्राकृतिक दृश्य ऐतिहासिक स्थान, संस्कृति, पर्व त्यौहार, भोजन आ लोकसभ अपना अनुभव सहम करी।
बिल्कुल मित्र, पश्चिम बंगाल में धार्मिक पर्यटन बहुत महत्व अछि, कि एतऽ एतै एहन बहुत मंन्दिर, मस्जिद, चर्च गुरुद्वार आ मठ अवस्थित छथि। जतय प्रत्येक वर्ष लाखो श्रद्धालु श्रद्धा, विश्वास आ भक्तिभाव दर्शन करबाक लेल अवैत छथि।
दक्षिणेश्वर काली मन्दिर पश्चिम बंगालक सवसं प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सबमे सँ एक मानल जाइत अछि। जय माता काली दर्शन करबाक लेल देशक विदेशक हजारो श्रद्धालु प्रतिदिन पहुँचैत छथि। आ अपन मनोकामना पूरी होयबाक प्रार्थना करैत छथि।
बिल्कुल मित्र दक्षिणेश्वरी काली मन्दिर पश्चिम बंगालक सब सं प्रसिद्ध धार्मिक स्थलमें से एक मानल जाइत छथि जतऽ मा काली दर्शन करबाक लेल देश विदेश हजारो श्रद्धालु प्रतिदिन पहुँचैत छथि आ अपन मनोकामना पूर्ण होबाक प्रार्थना करैत छथि।
पश्चिम बंगाल इतिहास मे स्वतंत्र आंन्दोलन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहल अछि किया त एक त एहि भूमि अनेक वीर क्रान्तिकारी समाज सुधारक देशभक्ति भारतक आजादी लेल अपन अमूल्य योगदान देने छलाह।
बिलकुल, पश्चिम बंगाल स्थित बेलूर मठ सेहो अत्यन्त प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल अछि। जतय शान्त वातावरण, स्वच्छ परिसर, सुन्दर भवन आ आध्यमिक शिक्षक कारण लोकसभ मानसिक शान्ति अनुभव होइत अछि।
एहि राज्य राज लोकसब शिक्षा सहित्य कला विज्ञान आ। समाज सेवा क्षेत्र मे सदिखन। अग्रणी रहल छथि जाहि से पूरा देशक प्रेरणा भेठल।